हँ कहियौ
हँ तऽ उएह बात छै
हँ तऽ उएह कहलहुँ हेँ जे कते कते रूम केगो घर बैठतै लेट्रंग फेर कोल इह सब
ईसभ से जेना मानि लिअ बीस फीट जाउ यदि चौड़ा होतैय ओ जमीन बीस फीट चौड़ा आ पैंतीस फीट लम्बा जऽ यदि एना हेतैय जमीन तऽ यदि पुरामे घरे बनाबयक छैय किछु छोरहे के नै छैय। तऽ जेना मानि लिय लोकसब आइ काल्हि दोकान बनबैय छैय आगुमे आ कनि
आगुमे तऽ दुकान तऽ एकटा सटर तऽ जरूरे निकाल लेय छी।
ह तऽ लोक एकटा मानि लिय सौ स्क्वायर फीटके एगो जे छैय से अथी रहऽके चाही दोकान रहऽके चाही तऽ ओहिमे ठीकस जे छैय से
कोनो भी दोकान खोलि सकैय छैय
खोलि सकैय छी
तऽ माने दस लम्बाई दस चौड़ाई
हु
बात बुझलियै तऽ ऽ ऽ दस करबैय यदि तऽ बुझू झू लगभग दस फिट पाँच पाँच दस इंच जे छैय से किया तऽ पाँच इंच पाँच इंची के तऽ देवालो रहैय छैय
देवालो रहैय छैय ह
ह तऽ देवाल तऽ एम्हरो रहतेय ओहो साइड रहते
उमरो रहतैय चारू बगल देवाल रहतै
त पाँच पाँच पाँच इंच चारु बगल के पाॅच पांचे इंची के ईटा रहतैय तऽ दस फिट मे से तऽ ओते घैट घैटि गेलै बीस बीस इंची घैटि गेलैय
हु
बूझलियै तहन जे छैय से ओहिपर मानि लिय ने नओ फीट अथि नओ फिट कहैय छैय नओ फीट पचहत्तर इंच मतलब अथी के हिसाब स माने पौने दस इअंच पौने दस फीट आ अथी कऽक राखु लम्बाई पौने दस फीट चौड़ाई के एगो घर बनाउ जेहिमे रहतेय दुकान दुकान के गेट जे छैय से सट सटर वला लगउ आर एगो बगले से दुकान के अंन्दरे से एगो गेट लगा दियौ जे ओहिस अंन्दरो से चलि आबे लोक आ दुोकाने मे स घरो चलि आबैय लोग।
ह घरे चलि आबैय ह आब तऽ ओहि तरह के घरे बनि रहल छैय।
ह बाकी के जे दस फीट जमीन बचल छैय बगलमे यदि खाली राखय चाहैय छी तऽ कार उर लोक लगबैय छैय आ गाड़िये उड़िये लगबैय छैय। ओनाहितो लोक खाली असोरा असोरा असोरा जका लोक रखेय छैय।
हु
हु दिया दलाने जका लोक रखैय छैय जे कोनो आदमी एल तऽ सोझे घरे थोड़बे ओकरा बैठेबैय।
नै नै दलान दलान रहनाइ तऽ बहुत जरूरी छैय।
ह तऽ घर पर एगो मने जतय जेना एक तरफ दुकान भऽ गेल एक तरफ दुकान भऽ गेल आ एक तरफमे गेस्ट रूम ज एकटा बना दियौ जे अतिथि सब कोनो अबैय तऽ ओहिमे अपन बैसैय
औइ मे बैठ हँ
आ तब फेर अन्दरमे तऽ मतलब एहिस जे छै से दू सए स्क्वायर फीट जमीन अहाँके चलि गेल खतम भऽ गेल एम्हर एगो दुकान भऽ गेल ए उम्हर अतिथि वाला गेस्ट रुम भऽ गेल।
हु हु
ठीक छैय आब बचलैय पाँच सए स्क्वायर फीट जमीन जैयमे सऽ ज यदि एकेटा लैट्रिन बाथरूम आ एकटा किचेन यदि बनेबैय। तऽ लगभग लगभग एक सए चालीस ने ते एक सए पचास वर्ग फीट जमीन ओ में चलि जाय तछै किया तऽ किचेनो रहबाक चाही कनि बढ़ििया ढ्गर जकाँ ह न आ यदि एक मे सेट बनबै छै कि लेट्रिनो रहतै वही रूम मे बाथरूमो रहतैवहहि रूम में तऽ एनाहितो बने छै आ एगो बने छै कि नहि एक साइड लेट्रिन एक साइड बाथरूम
लेकिन मुदा सही रहै छै उएह अलगे वाला एक साइड लेट्रिन एक साइड बाथरूम
हँ हँ तऽ लेट्रिन भऽ गेल बाथरूम भऽ गेल आ
जेना मानि लिअ छत बनतै तऽ छत बनतै होइ छैजे कते आदमी आगूसँ सीढ़ी दै छै आ ओहि आगुए में कल रहे छैय गारने ओहि सिढ़ी लग कल रहै छैय नीचा मे आ के आ कतेक आदमी पूरे पूरे पाछा से दै छैय सीढ़ी ऊपर चढ़ऽ के लेल आ आरामसँ ओहि पोछामे कल डालै छैय
ह ह जाय हिसाबसँ जकरा जमीन रहलताहि हिसाबसँ जगह जेय हिसाबसँ जगह रहल तैय
वास्तु एहिमे सेहो काम करैत छैयं कि कोन साइड पूजा घररहैके चाहि कोन साइड मे रसोइघररहबाआके चाही। तऽ ओ दिशा सेहो निर्भर करैत छैयं
दिसा सेहो निर्भर करैत छैय हँ ईसभ तऽ ओ। हुनका सबके जयदा मालूम पता रहै छै। जानकारी जे सबके काम करै छैय
हँ।
बनबाकके हँ।
तीनटा। तीनटा रूम मने एगो दुकान आ एगो गेस्ट रूम भऽ गेल आ फेर अन्दर मे जे छैय से
तऽ कनि अँगना जकाँ या फ्री। ्पेस छोड़य पड़े छैयजे एक तरह से अथी जकाँ भेल हॉल जकाँ।
हँ हँ एकटा रूम किचन लेटिरिंग ओसभ तऽ निकलि जेतै ने
हँ। आ तब बीच मे जे बचै छै ओकरा हॉल कहल जाइयत छै जकरा लोग-
हँ हँ हँ हँ बीज अपना। अपना सभके नहि गली गली जे कहै छैय तऽ ओ तऽ हौल छै न मुदा अपना सबके लम्बाई जमीन छैय तऽ लम्बे में छैय एतऽ से एतऽ तक। से बात छै उएह ओहि प्रकारके तऽ हल होइ छै
तऽ एकटा हॉल रहनाइ जरूरी छै
हुॅं
ई दू सौ एक सए तीन सए मे ई भए गेल बाकी में डेढ़ सौ मे एगो दूर भऽ गेलै साढ़े चैर सौ
दू टा रूम बचतै दूटा चाहे तीनटा रूम बनाउ दस बाय दस के या बारह बाय दस के
हुॅं
तऽ मतलब टोटल रूम जे छै से दोकान छौइर दियौ आ गेस्ट रूम छोइर दियौ त अन्दरमे दूटा नै त तीनटा रूम बनत
हूँ हुॅं हुॅं
तऽ इएह छै एतबे छै
हुॅं एह फोन आइब रहल छै कैपर
एतेक चीज जे छै से ओयमे बैन जायत दस धुर जमीनमे
हुॅं
आ बनहीआँ रह तै फेर अन्दरमे जे छै से ऊपर स जे छै से भेन्टिलेशनो रहतै ताकि धूप उप सभ आबए या कोनो
हाॅं हाॅं आ कते छत छत रहै छै छतो पर त कोठा कोठो पर तऽ एकटा सामान सब राख लेल तऽ घर बना लेलक से बात
कठी कहै छै ओकरा
सभ घरमे जे छै से खिड़की सभ लगा कऽ राखू ताकि धूप सभ जे है से एमर स उमहर जे हव जे हे से
जेएब एब हँ हँ
नै तऽ आइ कैल पैक घर लोक बना ले छै सब अंधेरा भ जाइ छै अन्दर स
हँ जाले बल नै जरेलक ताले पते नै चलल
पते नै चलल तऽ ओहेन घर ठीक नै होइ छै ओ घर मतलब ओहि घर मे लोक बीमार बीमारो पईर जाय छैय लोक
हाँ हाँ हाँ नहि धूप सबसे पहिले घरमे धूप तऽ आबे के चाही सुरज के रोशनी तऽ आबक चाही सबसँ पहिले सूर्येके रोशनीसँ घर रोशनी होतै ने
हाँ त सूर्य के रोशनी आबेक चाही हवा जे छै से आर पार हेबाक चाही
च आबऽ होयबाक चाही से बात छै
ठीक छै जमीन लौक एते घर बनाबय मे जे छै से कोनो कमै वला के लेल कोनो बेसी रकम नै छै ई सभ
नै छै हाँ हाँ
आइ कायल नोर्मल ओ कोइ कमेतै त कमस कम पचीसो तीस हजार रुपैआ नहि कमेतै
जरूर ए
तब कनिक लम्बा टारगेट राख ह जरूरी नहि छै साले भरिमे क लेब हम
नय नय टारगेट लम्बा राकथिन तहन काज हेते ने आब कहथिन हम काज करै छी आ तीन महीना छो महीना मे हम घर जाक आराम से एक महीना बैठ जाइ छी त तहन थोड़ी न थोड़ी न होतय
नैय तहन नहि होइ छै
से बात थोडी नहि ओहि छै सेहो छै कम से कम अहाँ आराम से नहि बेसी तऽ दू साल आराम से काम करू
हा
हां तहन जा क टारगेट पूरा हेते से छै ओ बात छै जे जब भार पड़ै छै तब करहे परे छै ने
हँ करहे पड़ैत छै
सेहो सेहो तऽ बात छैय - चलू अपना सबके जमीन पर तऽ एते जानकारी मिल गेल - बुझी गेलहुँ आब तहन भोजन पानि भेलै कि नहि समय तऽ बहुत भऽ गेलै
हँ भोजन भेलेया केला क के क टा केँ तरकारी
हम्मम वाह वाह भाते हम्ममम हमूँ छलहुँ अथी बन्धा कोोबी पत बन्धा कोबी पत्ता के तैरे के छलौ बनेने सब्जी अथी तरकारी आ भात
आ-ओ बौआ सब सुतल है की
हँ हँ आइ सुतल हे छोटको बौआ सुतल हे बड़कियो बौआ के सुतेलियै ठोक ठाकि कऽ
चलू
आ बारिशके मौसम छै सेहो तऽ ठण्ढा मौसम केयने छै अखन भेले या नहि मुदा मेघ लागल छै
ओओ ओओ
हू- मेघ लागल छैय- पानी निकाल के फिल्टर में देने छी फिल्टर भऽ रहल छै पानि पड़िो रहल छै देखियै यए हम तऽ रूम मे छी पर्दा गिरल छै से देखो नहि रहल छै पानि तऽ पड़ि रहल छै एकदम मूसलाधार बरसते आय बारिश होइ छै बात सब छै
तहन
पानी। पानी परनैय बनदे नैय छोय छै नैय काजो केनाय तऽ असम्भवे होय छै
अच्छा
पाँच बजे उठनैय निकलथि जेना जे आदमी हुनकर काम सएह छै एहि हमरा। सब आइ सबके छथिन खााय पियएवला एहन बाहरमे बारिश हतै पानि पड़तै सौसे हाल सब रहतै तऽ थोड़ी नऽ एतै थालो सब रहते कीचर् सब हू माँ सब ठीक हइ नऽ
हँ सबकोय ठीक छैय
- ठीक छै तहन
फिर किसी जीव कि हत्या- कते भऽ गेलै अपनासभके टाइम
चालीस भऽ गेल बियालिस छः मिनट छः सेकेंड आरो छैय भए गेलै हँ हँ
हुं ठीके छैय तहन भए गेलै टाइम
हँ हालांकि कखनो